हँ बहि
नमस्कार सखी
नमस्ते नमस्ते की हाल चाल
प्रणाम करै छी
खुश रहूऊ
की कहै छी
हम तऽ किछु नहि कऽ रहल छी अहाँ से एगो एकटा बात पूछय के छलए
पुछू ने
अथी अहाँके भिन्डी के भुजिया बनबैय अबैया
हँ हमरा बनाबे अबै ये
ओहिमे की सब पड़ै छै ओहिमे की सब पड़ै छै
ओहिमे
तेल दै छी जीरा दय छी पचफोरना दै छी पियाज दै छी फेरो भिंडी धऽ दै छी
हँ देखियौ हमरा अ बिते नहि छलए हम बनेने हम बनाबै छी हमरा माँसभ बता दैय जे बना ले लेकिन हम बिसरि जाइ छियै बेर बेर तै
काज मे सबसे ज्यादा मोन लगैया
हमरा तऽ हम तऽ सभ काज कऽ लैत छी हमरा सभ काज अब इएह करय लेकिन कनि होइ छै ने असकता जाइ छै आदमी
हँ एगो होइ छै ने जे हमरा ई काज कर मेे बड्ड मोन लगेया ओनाहिते अहाँके कोन काज करऽ मे मोन लगैया
हमरा घूमऽ फिरऽ मे बड्ड मोन लागैया
काजोसभ काजोसभ कऽ लैत छियै लेकिन घूम फिरैमे कनि जादा मोन लगै छै
अचछा हमरा तऽ घर सैतऽ मे बड्ड मोन लगैया
ह हमरा झाड़ो झूर करयमे बड्ड नीक लगैए मतलब कही देखलहुँ जे गन्दा लागल अइ तऽ ओतऽ झाड़ि देलहुँ
हँ अहाँके पास्ता बनाबबैये
हँ तऽ किया नहि अतै
अच्छा हँ
अहाँकेँ नीक लगैया की अहाँकेँ नीक लगैया खायमे
हँ हमरा पास्ता बड्ड नीक लगैया
ओ
केना पास्ता अहाँ बनाबैत छियै
देखियौ ओकरा भूजय वला बनबयके अइ तँ ओहिमे तेल धऽ दियौ मसाला सब दऽ दियऔ आ तब पास्ता के कच्चे ओनाही धऽ दियौ जे ओ भुजाे भुजा जेतै कनि एक दू बेर करछुल से लारि दियौ छोलनी से आ ओहिके बाद ओहिमे पानि दियौ जे ओ सिद्ध भऽ जायत आ सिद्ध भेला के बाद ओकरा फेर कनि भुजि दियौ आब अहाँ के सुखे राखऽ के अइ तऽ सुखे राखू आ नहि तऽ ओकरा पानिगर कनि चाही तऽ पानिगरे राखू
अच्छा अच्छा देखियौ हमरा बनाबते पास्ता नहि अबैत रहए
धऽ दियौ बड्ड नीक लागत खायमे
अच्छा अहाँके घूमऽ फिरऽ मे मोन लगैया
हँ तऽ घूमैत फिरैत रहयके चाही ने पैर हाथ चलै छै लोक के आ मोन तऽ लगबे करै छै सब बच्चा के ओहिमे
घर के काज करऽ मे मोन नहि लगैया
हँ ओहूमे लगैत छै लेकिन हम रोज नहि ने करैत छियै हमर बहिन सभ छथिन से सभ करै छथिन आब
अच्छा अहाँ कोन काज करै छी रोज
की करबै एखन गाम चलै ने तऽ हम जाइ छियै कनि दूर पड़ैत छै जाइ छ एग्जाम देबऽ
अहाँके बाहरी काज करयमे मोन लगैए कि घरके काज
बाहरी काज करऽ मे तऽ एते माथा पच्ची होइ छै ने जे अहाँ के बता नहि सकैत छी हम लेकिन मजबून पड़ि जाइत छै ने
हँ
सब काज सबसँ नहि ने होइ छै
हँ अच्छा अच्छा बात
केओ केओ घर के काज करैत छै तऽ केओ बाहर के काज करैत छै सबके अपन अपन काज छै
अच्छा हमर भाय जे भोरे भोरे इसकुल जाइ छथिन ने ह तऽ ओकर हमर हमरा बस्ता सरियाबऽ मे बड्ड मोन लगैया
ओ
ओकर बोतल पैक करै छी
ऐं छोट भाई बहिनक के बस्ता सरिया कऽ दियौ तहन ओ लऽ जायत
टिफिन पैक करै छी
आइ काल्हि के बच्चा सब एते बदमाश होइ छै जे अपन अपन कपड़ा लत्ता ने उठा केे धरे सबके सब नमहरे के करऽ पड़ै छै ने
हँ हमरा तऽ हमर भाय के काज करे मे बड्ड मोन लगेया
ओ हमरो हमर भाय तऽ एतेब बदमा छै जे किछु कहे के ने बदमाशी दिन भरि करैत रहे छै
अभी बच्चा तऽ बदमाशी करबे करै छै ने
हँ ओ तऽ छैहे छोट बच्चा बदमाशी नहि करतै तऽ नमहर करतै
हँ हम अपन माँ के सारा काम क दै छियै अहाँ कऽ दै छियै
हँ हमहुँ क दै छियै की सब काज जे मम्मी करे छै लेकिन कन चाही ने मदद तऽ करे के
हँ हम अपन मम्मी के आटा सान देय छियै चाय बना देय छियै रोटी रोटी बना दै छियै
हमहूँ कऽ दै छियै हमहूँ कऽ दै छियै आटा सानि देलहुँ फेर भात बनल तऽ भात चढ़ा देलहुँ भात बनेलहुँ तरकारी कहलक तऽ तरकारी बना देलहुँ जे नीक लागल से कहलक बना देलक
अच्छा हम पोछा लगा दै छी और झाड़ू बहारू क दै छी
हँ हमहु करै छी कि सब काज हमहूँ करै छी
हँ हमर मम्मीयो के काज करयमे बड्ड मोन लगैया ह
आ
हमर माँ दिनसँ लेके राति तक काज करते रहै छै
ओ तऽ हुनका हाथ नहि दुखाइ छनि काज करैत करैत
कहै छियै जे तनी आरााम करैत कहै छै नय नय
ओ
काज करिते रहै छै दिन कोइ जे पाहुन आ जाइ छथि त हमू क दै छियै कोइ जे पाहुन आ जाइ छथिन त त बारह बजे राति तक खटते रहै छै
हँ से त भइए जाइ छै आ पाहुन परक‌ अबै छै त घर मे कनी काज लगि जाइ छै ने
हँ हमर दादियो सब खूब काज करे छैथि
हँ पाहुन परख सब जे अबै छै घर मे त ओकरा सबके ओहिना थोड़े बढ़िआ से ओ खाय लेल चाही बढिआ से सब खातरदारी त करहे पड़ै छै
अहाँ आटा पिसाबियो लए जाइ छियै
नहि हम नहि जाइ छियै ओ त पप्पा पिसा क लाबि दै छथि हम नहि जाइ छियै ओसभ काज लए
त साइकिल से चलि जाय छियै हमरा बड नीक लगे या ई सब काज क्या मे
ओ अहुके घूमयमे मोन लगैए य
हँ हमरा बड मन लगै य
ओ
हम जे चाय बना केे दादी के दै छी त हमर दादी एत बड़ाइ करे छथिन बड नीक कहै छथिन बड नीक बनेले दाय
त हम तरकारी बनाबैत छी त हमरा माँ जे छै से ओर पप्पा जे छथिन से सभ बड़ाई करै छथिन बड
अच्छा
कहै छथिन तोरा हाथ के तरकारी बड नीक लगैय हमरा
हमर दादी हमरा काजसँ बड्ड खुश रहै छथिन
हू
आओरो कहै छै हमर दाइ बड काम करै छै
ओ
त आब त चाय बना के चा चाय बनाबय के बेर भ गेलै हे अहाँ चाय बनाबय छीयै कि अहाँके बहिन
बहिनो बना लैत छै हमहूँ बना लैत छियै सभ ओकरो आबि गेलैएब कनी कनी चीज ओहो
हम त गहुमो धो ले छी अहाँ धो छियै
की
हम त गहुंमो धो ले छीयै अहाँ धोइ छियै
हँ त माँ धोय ले चले छै त बहुते बहुते गहुँम रहे छै ने हमसब एक आदमी थोड़े छियै बहुत आदमी छियै ने घर में त आटा बहुते पिसाइ छै त ओहि ल क धोव ने पड़ै छै कनि धोते नहि लोक तऽ् फेर साफ केना हेतै ओ आ मास से अकेले होइ नहि छै त हमरो कनि कर पड़ि जाइत
आब त छत ऊंच ने भ गेलै
हँ हँ हम त घरके सभ काज क ले छीयै अहाँ करै छियै
हँ हमहूँ कऽ लैत छियै सभके काज
हमरा बाहरी काज ओतबो नहि नीक लगैत छै जेते घर के काज करब मे मोन लगै छै
बाहर में कहलो त माथा पच्ची भ जाय छै कोनो काज करए में एगो काज करऽ चलियौ तऽ दोसर काज माथापर रहैत छै जे ई काज केना हेतै
अहाँ पेठिया जाइ छियै
ने ने पेठिया हम कहलहुँ तयं हम आटा पिसाबय पेठिया ई सब हम नहि जाइ छियै बस कनि मनी छोट मोट काज दोकान के कऽ ले छी
हम तऽ करै छी
हँ अहाँ छोट छी ने एखन
हँ हँ
तैं लऽ कऽ कनि आर नमहर हेबै तऽ देखबै अहूँ केओ नहि जाय देत कहीं
हँ हँ त ओर कहूँ
अहूँ कहू
त दीदी आ
तऽ दीदी अहाँ आशीर्वाद दियौ जे हम आओर काज करू हमर मम्मी हमरा से खुश रहै
हँ हँ दैत छी आशीर्वाद दैत छी अहाँके
अहूँ काज करूँ घर के अहूँ के मम्मी खुश रहत
हमरा तऽ करहेके ह एत ओतौ करै छी दोसर जगह जायब ओतौ करय के अइ तऽ हमरा तऽ करहे पड़त ने
हँ शुरू शुरूमे बड्ड काज करय पड़ैए यो
हँ से तऽ छै
हमरा तऽ दिक्कत होइय
धीरे धीरे आदत बनै छै कोनो बात नहि
आब दिक्कत नहि होइ छै आब आदत भऽ गेलै हे
हँ हमरो हमहुँ रहिए ने हमहुँ शुरूमे शुरू केने रहहि तऽ कनी दिक्कत होइत रहै मतलब होइ छै ने बच्चा के हाथ दर्द दर्द हुअ लागल
हँ हमरो शुरू मे बड्ड दिक्कत हो रहे आब नहि होइ छै
हँ आब हमरो नहि होइत छै आदत भ गेलै त आब की हेतै
हँ पहिले लिट्टी बनाबैत रहि ते हाथ जल जाइत रहे
हँ
हँ
आग लंग तऽ जाइै
हँ आग से बड्ड डर लगैत रहे
हँ आब देखियौ आगि बीना कोनो काजो नहि होइ छै
शुरू मे काजो बड्ड होय त रहै हं मम्मी के तऽ मोने खराब हो जाइत रहे तऽ सब काम हमरे करय पड़ैत रहे
हँ इहो छै हमरो माँ के हमरो माँके कखनो तबियत ठीक नहि रहैत छै तऽ करऽ तऽ हमरे ने पड़ै छै
आब तऽ आदत भए गेले है इ सब काज के
हँ
आब तऽ आहूँके आदत भऽ गेल हैत
हँ तऽ सभ काज करैत छी कनिके गोसे ने कऽ रहलियै यऽ
हँ सही कहलियै
अच्छा आओर कहू
आरो अहाँके खाना पीना मे की नीक लगैया
हमर कि खाना हमरा खाना पीनामे चावल दालि सब्जी नीक लगैये
ओ हमरे जकाँ हमरो इएहसभ नीक लगैयै
हँ